नाइन वन सेवन। फाइव सिक्स नाइन वन।
हा
री में एट बीच द नंबर जीरो फाइव एट।
मुंहिंजो पुट तो वागुंर बेइमान काने। अरे हा ई छा ब्यो बुधा बब्बू।
बढ़िया।
उो दुखान था माण्हू बि ॾक ई था न?
अ छा
भाई तूं फ्रेश तण व दॿो खणी आ तई। हहह मूंखे चईन्दो आई।
न ॾिॾइ नंबर त।
त पो उहोई त चवें ती न मूंखे चईंदो आईं मम्मी तव्हांखां कीअं न माण्हू करे, हाणे त तूं बि ऊएंई थी वियो आंई शेरे बब्बर,
अस
बब्बर शे
त ॿुधो सईं,
हुं,
पो केन वारे खे कल्ह कयूम, कल्ह फोन उनेई मास न, सुबुह तां सां ॻाल्हायां पियो,
हुं।
त भईया खे चयो मांस, की उन कैन वारे खे चइ छॾेस।
हुं,
हुन चयईसि ओ दॿो ख रोटी खाइण वयो,
हुं,
अऊं रोटी खाइण वयो, त जिथे- जिथे मेस तस, हुन साइड में केन वारो आ न,
हुं,
उते चई आयो तस, मां चयो मांस हिन इसका डब्बा पे इस केन बन्द करदे, छोकी हुनजे नाले सां ए, हुनजे नाले सां ई ईंदी आ न। अच्छा न मांजे नाले सां न ईंदिया, उनखे चयम मांस कैन बंद कर दे इसकी।
हुं,
पो ऊअ ईंदे-ईंदे चई आयो तस, कि हां भईया खटका आज से कैन भेज दो और उसका स च वच बंगार र मकली थीयस उनई बंद केन, उनई केन बंदि थीयस।
हूं, पो ॿी चालू अथव?
न अॼु मोकिलऊं ता न न-
हुं
हो मोकलई हाणे हे पाणी खत्म थींदो।
हम्म
हा हुन खे ॾई छॾांस ये केन वापिस खण वापिस मुॾे
त पो ॿी केन वारो किॾां ईंदव?
ॿी केन वारो आहे न,
उ कई सस कईव सईं त हुन भए मोए न पाणे पंहिंजी ग़लती मञेई न या की भई- भई ठीकु आ मां ॾींदोमांव, बराबरि या छा?
उहं कुुछ पागल -वागल तस थोड़ो पर खबर कान्हे मांखे कुछ बि इयं। लॻेस थां पागल आ त लेकिन हा, त इनये केन बंद कयासीं। पोइ गलीअ ये बाहर असां हिक केन वारो आहे, हो कैन वारो बस एसी एतिरो चवंदो आ, मां कैन ॾियांव तो, सिर्फ केन असां मांजे हिते अची करे केन मां ॾई करे आवाजु ॾियां जो,
अच्छा।
केन भरे करे मां फोन चईमान नअंअं थो स
हम्म
त बस सत जणा आयूंसि।
खणी आहियो केथां, हा खणी आयो पाण बी। केनि आई अथव हुनजी साम्हूं वारे जी ॾिनईं त।
हेकट पईया न जेको अजु ॾई वियो हो कोई, अञा पईच् आ। हे पहिरीं केन ख़तम वेंदी, पो हारे छॾींदसि वापस।
अच्छा।
पोइ हुन हुनखे पैसा ॾेई करे ऐं वहाए छॾींदासीं।
अच्छा।
हा, बले।
ठीकु आ, सत ॼणनि जो पोइ घणा थींदा तव पैसा?
सत ॼाणंनि जा हाणे पंज सौ टीह थीया इन जा, केन बंदि कई। हिन जा पंज सौ थी वियस, अञु हित डिपोसाइट ॾियण आयो आयां उन खे। उहो चवांसि तूं पो ई रखी छॾि।
हम्म।
ऊओई रखी छॾिणां इन केन पो बई रखी छॾि। अऊं सत ॼणनि में जेको पंज सौ रुपया कोॉन्ट्रीब्यूट करे
हलो।
अऊं, ॿे केन वारा ॾेई छॾियांस।
अच्छा।
हम्म, बस।
ठीक आ, हिन फोन जी कार्या ऐप। जी कोई वैल्यू ई कान्हे इसकी जतिन।
छा।
हिन ते व्हाट्सअप कॉलिंग बि ती अचे, त नॉर्मल कॉलिंग बी ती अचे।
हा।
अऊ पंहिंजी नॉर्मल कॉलिंग ते न व्हाट्सअप कॉलिंग ईंदी आ न हीअ कार्य जी, ऐं फोन ईंदी आ।
अच्छा।
मतिलबु हुन फ़ोन जी केतिरी वैल्यू आ, हिन फाननि जी कोई वैल्यू ई काने?
अ, ईअं न चओ न भेण, हो रिकॉर्डिंग थै थी न हिनजी।
न ईअं ग़लति आ न लेकिन।
अच्छा अच्छा, त, त ॿुधो न।
सिंधीअ खे वधाइण लाइ ती चवां मां बेटा, ईअं नथी चवां मां। वैसे बी हे, हा पोइ।
अऊं, हे जेको वरुन भैया जे तरफ खां दॿो जेको हुयो। दॿे जो को प्रब्लम हुयो। वरी उन खे चयोमांस, भैया ये महीने का मैनू भेजि दो। और फ्री होते एक बार से कॉल लॻाना। त चई भैया मेरे थ्रोट मेरे थ्रोट पेन है मेरे को।
हम्म।
त, जो है मैसेज कर दूंगा कर दूंगा क्या है, तूं बोलो।
हम्म।
कयो मांस मैसेज कयो मांस भई ये ये पॉब्लम है, त चयईं भाई अब अं बि बिकाज़ि थोड़ा टाईम हो गया है, पैन हइ मेरे को।
हम्म।
लेकिन आप अकेले नहीं है जो कंप्लेन कर रहे है, दो तीन जनों नें कंप्लेन कीया मेरे को। जब मैनेजर रखा ह मे तब कंप्लेन आई च अभी त स दो दिन रुको इको ठीक कर करा
त इहो हिनज भाउ ई अथसि न वैसे बि त, जेको बि नालो अथसि छा तस त हा त पो इहो पो मूं पागल थसि छा, सौट्र थसि शायदि इहो मुंहिंजे ख़्याल सां!
कुझु ख़बर काने। प्रोब्लम माखे आहे हि कोन, जो करणो थई हो कर लेकिन मूंखे सोल्व करे ॾियो, मांजो कमु थी वियो।
ॾिठो अथ‌ई तिने
अआ
दिनेश ॾिठो हुतेई
हा ॾिठो आ न
हू सनो आ की मोटो आ?
सनो हाइट बि न, हाइट बि घट थस।
ठीकु आ।
ह
ॿियो ॿुधाए
बढ़िया
हम
दुपहर जो कपड़ा धोता आहिन, हाणे तांई न सुकिया आहिन ॾिसो।
बबू दो अं धुप हूंदव ई न, न।
धूप! धूप त ॾिसण लाइ ई कान्हे।
न मां पाण मंझिन कपिड़ा प्रेस कया आहिन, त खंया ई नं पई, विसरी वई आं।
हा
तैं खां पो वई ही न आहियां होॾे।
त ठो वयो
हम
वर फोरा वेठो हुयो त ॾखारियो आठ बजे पहुछते बारिश पड़ेंगी
अठ थिया, मां सिधो ॿाहिर हुअम पर ॾिसां बारिश प‌ए थी या प‌ए थी या? मां चयो अठ चए तो, सवा अठ- साॾी अठ थी व्या। उचा कपड़ा सुकिया हुया ई न, अंदर अउं ॿाहिर भी। ॿाहि‌रियां कपड़ा खणी आयुम, अंंदर विझी सॾया। हा ने पोइ पईत वाईश पाणीस्त
बरोबर
ट ट
तूं जेको चई उहो सही, बाक़ी सब ग़लत।
हा गुडी तॻाल ताई
चंबो हडंदी सांय कुट्टे पूरो कंदी सांय।
हम्म
तूं ॿुधाये?
बढिया। मां हेतिरो सॿ कुझु बुधायो तहां कुझु बुधायो तव?
तूं ॿुधाइतो अॼु तोवट टॉपिक ज़ादा त‌ई त तूं हुशारी तो मारीं या?
हा
जी छा त तूं पहिरें पाण खें? ठीक आह ॿुधाए पढ़ाई कींअं ती हल‌ई?
हाय पुछयो त ही पुछॿो आ?
बुधायणो त‌ई त ॿुधाए न त त टॉपिक कैंसल अॻते चओ।
टौपिक कैनसल अॻते ॿुधायो।
अच्छा ठीक आह स्टडी कीअं थी हले? हामं
टोपिक कैनसल अॻते ॿुधायो।
पंहिंजी पढ़ाई कर वञी करें तूं, छो मां छो करां दी गाल्हियूं न बुधंती कर ऐ मां मुंहिंजी म‌ांण्हे जी गाल्ह ती बुधा।
अ टॉपिक कैंसल कयो ॿियो टॉपिक त कयो
अच्छा टॉपिक केंसल कई त हू ब्यो अची मुंहं में बीठी न ईएंं ुतन वांगुर
अकुल कानेस
ीक ॾीहुं निंड्र न कई थई बराोबर त छोकिरीअ जी अखियूं ई निकरी आई हुयसि चंए मांस मंझंनि जो सुूम्ह ॿई कलाक त अखियूं थोडी़ बराबर थियइ
इकडे डीहुं नंढा थीीधाजय त मंॻिनेस महीनो ॾेढ थी वयो तस न वचार खे आदत ही कानेस अगते लॻयस कोन हा न
तिरे तिते आउल की तर उअई सेंदू आई न
तव्हा मांहखे फोन लगॻाई थव न?
हूँ अरे त टाइम पास छा करूँ? हा तोखे फोन लगॻाई आहेय तूं भले मूंखे ॿुधाए की हाणे रोटी छा आहे चई पियो पूड़ी पूड़ी मंझन जो पूरी भाॼी आई अस इमर आयसि हुनखे अमृतसरी छोलापुरी छोला चांवर फुलको साडी दाल त तुंहिंजी जतिन फिक्स ई हूंदी थी न? दाल खाऊ थी पियो आई तूं। दालखाूं
चङो भलो दाल खाऊ थी
दाल चांवर बई टाइम ईंदा आहिन
पोइई तन त चइनो गालायोस गुड्डी सां
तव्हां पहिरियों ही ख़तम कयो ॾह मिंट ख़तम कयो
घणा मिंट थिया आहिनिा अञा?
हाड़ी नोवा
साढे नव ठीकु आहे इहो फोन कट करे छॾियो अॻोपो हाणे अधु मिंट ॻाल्हाए त ख़तमु ॾिसो पाणे ही कटिजी वेंदे
हा न होई त चवांव थो
त तॾहिं चवां थी न जेसताईं गुड्डी सां ॻाल्हाइसि मां दाल वाल मेट न न मां सिंधी न ॻाल्हाईंदम अॼु साई दाल चाव
यस
मज़ो तव।
अच्छा, तू जेका अमृतसरी चांवर तो खाईं, पूरी भाॼी तै खाईं। अ फुल्का तो खाईं दालूं तो खाईं। पनीर जी भुर्जी तो खाईं, हैदराबादी इहो त खाईं। पर तुंजो मज़ो काने, असां मज़ो आ। एड़ो लाफो हणाएं न जतिन। अरे! मनांती घर जी रोटी तो खाईं, पर तूं बि त रोटी सुठी तो खाईं, सिंधीअ जी कराए ॾिनी आ। मसाला त
अञा त ऐरे गैरे जी न कराए ॾिनी आ, हा घर जी रोटी आहे मां मञांती पर खाऊं त दाल चांवर ई ता न।
त घर जी रोटी खाओ ता न।
अरे! अगरी आयां, पर तूं बी त पढ़ण ई वियो आहीं न। हल अच त खारायांए मां दाल चांवर हलिया।
मां कुछ चयो तव्हांखे।
पोइ तूं छो तो चईं पियो?
घर जी रोटी घर जी रोटी हूंदी आ।
घर जी रोटी अगरी आयां न, मां न न कई मांए, कि घर जी रोटी त घर जी ही हूंदी आ। कंपलीटली अग्री।
ईएंं त न करणो पवंदो आ, ईएंं त न हूंदो आ, हाणे इय रोटी ख़बर आ, पो तयार लेकिन वो बि डेढ घंटो हा, त पो भंडारो खा न छाजो?
छा? गिफ्ट ओ जेको तू उने ॾींह वएं न हुएंस आर्तवार ॾींह हिन सां गॾ पढ़ाइण लाई। इकमकार सतनाम
हा-हा।
उनजो खे इनकरे इयो तस छा, गिफ्ट-गिफ्ट मिलंदुस।
छाजे लाइ?
पढ़ी अई न पर हिनखे मिलंदुस कीअं हीय त जयेश जे बदले वई हुई न।
हा, आहे करे सही तव।
त हिनखे न मिलंदुस हिनजो कैंसल तस।
हा।
हूं। ठीक आ, ठीक आ। त टेंशन पाला मां मथे जो सूर पाला हली खणी वञी।